हलो।
वाहेगुरु।
हा वाहेगुरु, ठीक आयो?
कीअं आहियो?
हा, हा बढ़िया। तहां ॿुधायो।
मां बि बढ़िया। छा ता कयो।
ह त बस वेठी आयां वांदी।
अच्छा। रोटी खाई वरितव?
न अना रोटी न खाधी आ अॼ।
ठही त वई हूंदव न?
न अॼु ठही बि न आहे।
अच्छा। छा ठाहींईंदव?
अॼु पनीर जी भाॼी ठाही आ। त न खाईंदा आहिनि। ॿार त पो टिफ़िन में वरी ॿियो कुझु ॾिनोसींन। वरी हाणे असां पंहिंजे लाइ। पनीर जी भाॼी ठाहींदासीं। हिन करे न कई आहे।
अच्छा पनीर ई भुर्जी की मटर पनीर?
न न इएंं पनीर जी भुजी कंदासीं।
अच्छा। मूंखे त ॾाढी वणंदी आ।
खीर फिटी वयो कल्ह।
कीअं फिटी वयो गर्मीअ जे करे?
न काढ़ियो बि तंहिं महिल त सही आ उहो पोइ शाम जो मां चांहिं बि पीती आ। त मुंहिंजो सही थी वियो आहे चांहिं बि पोइ वरी हिननि चां करे फिटी त पोइ तेॾी महिल फिटी विया आहिनि हिक र कयनि ॿियरकयनि ॿई दफ़ा फिटी वियनि।
अच्छा।
पयो बि फ्रिज में हो ॿाहिर थोर न पयल हो।
हा इअ कॾहिं कॾहिं फिटी वेंदो आ न। लॻे थो खीर वारो न सोडा विझी ॾेई वेंदा थव पुछना कयो। हो कढी कढी सोडा विजीई डींदा आइन त पो खीर पंहिंजे टाइम ते बि विटी वेंदो आ। कारण खां पो बि।
हा कड़ियल ठहियल हो। मां चांहि पीती तंहिं महिल सई हो। पो वरी हिननि कई मूंखा पो साढे छह सते खनि त पो फिटी वयो त वरी उहो ई पनीर ठही वियो न किले खीर जो त उहो वरी म भाईती ठाहे न पई।
हम्म।
ॿियो, तव्हांजी थी वई रोटी?
बस पचनि त फुल्का। मम्मी पचाए पई थी मां ॾुध थी ठाहियां।
अच्छा। सनानु पाणी थी वियो थो फुरसत थी विया आहियो।
हा हा फुरसत थी वमि। बसि मतिलब घीचा करे उथियमि
छठी वी गिचा।
हा थीया न। बसि हाणे रोटी खाई आराम कंदासीं।
ह हा।
तहां बि सुम्हंदा हूंदव न मंझंदि जो।
मां त सुम्हंदी आहियां न साढे ॿारहें हिकु बजे सुम्हदी आहियां कीहिं महिल ॾेढि थएंहिंमहिल म सु्हांंदंद सुम्हंदी आ न पो शाम जो छहें ताईं सुम पई हूंदी आयां साॾे पंजे ताईं।
अच्छा, ॿियो पाठ वाठ कंदा आहियो?
पाठ होॾा ईंदी आयां त पो कंदी आयां न शाम जो उथी करे परेरास त हाणे उहो बि नथी करे पायां चङनि ॾींहनि खां केंमहिल कयां ती केंमहिल कियं नत रोज़ कंदी हुम साढ़े छहें सते अठें भी ईंदीयम त करे, हाणे देरि ती थी वञे जाप ताईं अचां ती न
अच्छा, जाप ते पो छा -छा पढ छा थींदो आ जाप थींदो आ?
हा, शिव जाप थींदो आ न,
अच्छा, पासे में तव जाप की परे तव घर खां?
न -न पास में ई आ, ॾाढो परते कोन्हे को। ॿई पास में ई आहिनि, ह हा ईअं माना जिअं त नानीअ जन जे घर खां वठी होॾे
अच्छा- अच्छा,
हा, एतिरो माना जीअं तव्हांजो पहले घर हूंदो हो उन खां डबल थींदो। एतरो डबल माना पास में ई चेबो न ईयो त।
हम
त पोइले सिमरन कराईंदाइन वरी भॼन कीर्तन थींदा, आरती थींदी आ।
अच
त माना अठ सवा अठ साढी अठ थी वञन घर अच त। पो तंहिंखां पो हाणे मूंखां पुॼे ई पुॼे ई नथो हाणे।
पो रोटी जो टाइम थी वेंदो आ न,
वरी दाल चांवर पिसाए, तंहिंखां पो वरी हे पढ़ां पंद्रह मिंट, त लॻंदा न रहे रा
हा- हा, राति जो घणे वॻे सुम्हंदा आहियो पो?
यारहां थी ता वञनि न यारहां साढे ॾहें बजे बस मां फुरसत थी मन नाट सेर न पोइम वारो हा पो बस पलंग ते, ह हा ॾिसंदायूं उहो,
मां त बिल्कुलु न ॾिसंदी आं, वणंदो ई नाहे हाणे किनो थी वियो आ। जॾहिं खां किंजल हली वई आ न, किंजल तोशू हली विया इनि मज़ो हटी वियो तव।
न आहिन न हाणे केंजल तोषू त आहिन।
अच्छा, किंजल ॿी किंजल आई हूंदव हाणे।
हा, उह कॾो को ॿी आई आ न हूअ।
हा त पो उहो हीरोइन हा मूंखे उह हीरोइन ई वणंदी हुई, हुनजो ई ॾिस
न त हिन खे त कॾो को तोशू बि आहे न तोशू त
तोशू बि उहो उहो वारो ई सुठो हुयो न हे वारो सुठो थोड़ी आ।
ह हाणे ॿई मट बदिलियल इनि।
सुठी हूंदी आ कंहिंजी- कंहिंजी एक्टिंग कीन्नी हूंदी आ त मूंखे हिननि जी थोड़ी घटि वणंदी आ। हर कंहिंजी अलग- अलग पसंद आ न, हम्म
ॿियो, पपा ठीकु आ?
हा बढ़िया, तव्हां ॾुध पीअंदा आहियो?
हा ॾुध पीअं ॾई खाईंदा आहियूं न असां।
अच्छा ॾुध बि पीअंदा कयो न गर्मी में चइंदाइन न ॾुध वुध पीअणु खपे।
हा हा त वरी ॿई न पी पाईंदमि ॾुध बि वरी अॼ कल ॾही शिड्री हुई कल्ह खीर माना सही न हो, त पाणी पाणी पई लॻे त पो वरी मां ॾुधु ठाहे छॾियो त पो मां असां ॿिनी ॼणनि पो पीतोसीं डुधु। बाक़ी ॿिया ॾई खाईंदा आहिनि। कंहिंमहिल कंहिंमहिल ॿार बि ठाहींदा आहिनि डुधु स्कूल मां ईंदा आइनि न, उहे पी्ंदा आइन। भई आहियूं न छोकिरियूं त तेॾीमहिल ॾुध ई पीअंदा हुआसीं। मां थोरी सुबुह पहिल ॾही ॾही बि खावां पइ थोरी सी सुबह जो, पो मझन जो डुधु ठाहीदा हुआसीं। वरी हिते ठाहदी हुई विझंदीअस साओ मिर्च सनो कुतर करे
मा त धाणा विझंदी आहिया। सावा धाणा, जीरो पीठल और कारो नमक अउं अच्छो नमक।
असां ॿियो विझदा आहियूं धाणा बि। अउं वरी फुदनो विझंदा आहियूं फुदनो आहे न बढीया।
छा मूखे फुदीनो बिल्कुल न वणदो आ।
न फुदणो मूखे वणदो आ बढ़िया लॻदो आ मस्त। असां वट त ताज़ो भी आ कल भी वयो आ पर ताजो भी असा वट आहे, त साओ मिर्च कटे करे विझंदीहस
त तीखो न साओ मिर्च विझो त
न बढ़िया लॻदो तव। तुर गाढ़न जी विझेस
गाड़ो भी विझंदा हुयव। अच्छा, हेॾो सभु विझंदा आयो।
हाणे, असा हाणे न कंदा आयूं पहिले जेमल हुडो न ठ तहिमल उहे ठाहीदियू हुयू छोकरियूं
अच्छा। छोकरियूं घुमी वयव तव्हां जूं? हा अच्छा।
हिन दफ़े बस घट रहयू ॾह ॾीह रही किन
अच्छा।
बाक़ी हुव बारा तेरा डींह रही हुई। ऐ हिकड़ी बि टे
अच्छा। टई गॾ आयू हुयव?
हा टई गॾ आयूं न। हिकिड़ी आई पहरिया, अड़ी तारीख़ हिकड़ी आई वरी टई हचार ॿी आई बी माना टी वरी टेवीह तारीख़ ई आई। उहा की सुबुह जो आई, की शाम जो आई। त उह टे ॾीह रही करे हली वई ऐ उह हिकु पहरीयं वई, हिकु ॿीह वई।
तव्हां भी वेदा हूदव न पहिंजी धीअर वट घुमण?
हा वींदी आयां पर हाणे न वेई आयां चवे टेम खां। ॿ साल थी वया। इंदौर वई हम ॿ साल थी वया।
अच्छा। हम्म ॿियो सभु बढ़िया। मा त किॾे न वई आया, घर मे ई रहंदी आया।
अच्। छा उई चवांती न हुते जॾहिं असां ईंदा आहियू त सतना मे काॾे घुमण न वेंदा आहिन। मन होडे घुमण हेॾे, होॾे अलाइ काथे काथे। अउ नत ईंय पया विनायन असा ईंदस तॾी मल किॾे न चवंदा हलऊं, घुमण लाइ।
हम्हूं
हीअं ॾिसंदी आया, मूखे मज़ो ईदो आ चवंदी आया असांखे वठी हलन न कडीं।
हा जते वागुर वेदा आहिन न महीयर।
हा हा महीयर या वरी बे पासे भी वया आहिन न हिते जेके अथव अल छा मंदर कहिड़ा आहिन‌
हूं।
गुफाऊ वुफाऊ अथव न ठहयल ईते?
ॾाढा मदीर आई न
हा उहो ई हाणे मा हिते जागती पार्क आ मा उते भी न वई आया।
न वया आयो मा त वई आया।
न हाणे हिन दफ़े छोकिरियू वयू न आटो कराए। ऐ सुबुह सा उन्हन जू सहेलीयू भी आयू हन गॾ ॿार
अच्छा।
त पोइ वरी सहेलीयूं सहेलियूं चयो भई हुते जागती पार्क हलंदासीं। पोइ हे बि वयूं असांजी बि वयूं ॿ टे ॼणिय बि वयूं मना अठ ॾह ॼणियूं माना कुल मिली करे पोहुते वयूं। चवनि पयूं हलूं मां चम मां न हलंदम।
हूं तहां वरी पंधु बि न करे पाईंद धीरे -धीरे पंधु कंदा हूंदव न हा न।
न पंधु तश त न आटो में वईयू न त पंधु थोॾी वईंदो।
हा पर पार्क बि त पार्क में बि त पंध करिणो पवंदो आहे न?
करिणो पवंदो न
मां वञी चुकी आहियां न थोॾो हलणो पवंदो आहे जागत पक में चंगो हलणो पवंदो आहे हूं। त तव्हां सेकी प ईंदा आहियो।
हा हाणे त मांॻ बि नथी करे सघां पंध उहो ई त वजु भॻवान ज प्रार्थनाऊं कंदी आहियां भई वञा थी जापते अमृत वेले त उहो वञी न सघां चवंदी पोइ उ ॿ बॿार वञा किथे बि जो ॿ ॿ पार्क वञा सुबुह जो भ पंजे बजे शाम जो साढे छह पोण सत बजे वेंदी आहियां इहो बि न वञा छा?
न -न एतिरो त वञणु खपे न भॻवान जे तरह ते।
बॻाणेदड़ ते आं चवंदा थोॾो हलचल कयो ॿाहिरि। थोॾो हूअं चवनि था वॉक कयो ऐं बाक़ी मंदर जे करे भई न वञूं न पोइ।
हूं ॿियो मींहु बि पएव थो तहांजे हित?
न- न बिल्कुलु न ईअ गर्मी बाहि लॻी पईआ। त ॿिएते किथे पए थो पियो असां वट न पियो आहे असां वट बिल्कुलु न पियो आहे रात लॻे पियो मूंखे त वई बरसाति पए थी ॾाढी तेज सु्ही पई हुयमि पर कंहिंजी कां की वांंदी हूंदी लॻे उथां थी ॾिसां थी बरसाति पए थी। पई अमृत वेले कीअं कोईंदमि पर भ लॻे बंदि थी वेंदी हुई थोॾो पवंदी त वरी।
हा थोॾो -थोॾो पई करे बंदि थी थी वञे न।
न पर बिल्कुलु असां वटि बिल्कुलु नथी पए हिकु टेपो बि नकिरियो आहे जी थींदी आ। ॿिए हंधि ॿुधूं था न भई हिते बरसाति पई हिते पई। ॾाढी- ॾाढी पहले च ह पिया न हिन बार न पंदी बरसात
हा हा पहले ई चवन पया न।
हा हा घटि त पवंदी पर हे पए त सईं न थो थोड़ी बहुत।
उहोई त थोड़ी बहुत त पऐ ॾाढी ॿूसट थी वई आ।
ॿियनि शहरन में ॿुधऊं ता न शाम जो पई राति जो पई हिते त बिल कुझ नालो ई कान्हे बरसाति जो हुअं त पहिरें चवनि पिया सर कस लॻल ऐ इन ये करे मटका पूरींदा इन न।
हा ई ऐं चवण सांअसांजे इते बि लॻल आ न हिमल लगल हुजे थोड़ा ॾींहं हिन
पो तॾि बि बरसात त पएव ती न तहां वटि।
हा भॻवान त भगवान आ न। हे सब त कुछ न थींदो आ टोटका वोटका कुछ न थींदो आ भॻवान थींदो आ बस।
चवनि चवंदा त आहिनि त भई हिनन जे ही करे नथी पए। भई ठई त ईंदी आ न हवा ऐं तूफान।
हा मोस सम ठहींदो घटि पईंदो आ ईअं ॾाढी ॾाढी तेज़ न पई आहे हिननि जे चक्कर में थोड़ो बहुत भॻवान हिननि खे बि ॾिसेनि। पऊ तो थोड़ो पेंजी बि मर्ज़ी बि हलाए थो।
हा हा उहो बि भॻवान ॾाणे थी, थी वयो आ न थोड़ो पांजी मरजीअ ते थोड़ो माण्हुनि जे मर्ज़ी ते हले।
हा ठीक आ पो ॻल्हायूं ता हं।
हा हा ठीक आ वाहेगुरु।
वाहेगुरु।